हेलो
हेलो
हँ, राधे राधे! बोलू
राधे राधे! की हाल हय?
ठीक हइ।
कथी करैत हथि?
कुछो नहि, इहे बैठल हथियै।
आजके मौसम बड़ा अच्छा हइ। सुबह-सुबहमे कुछ बारिशो-उरिशो हो गेलैय। अरौड़ा सभके बगल बारिश उरिश भेलक हेँ कि नहि भेलक
हँ होलै है तंका मुङका
ह एने त अच्छा खासा बारिश हो गेलै ह तऽ एकदम मौसम खूब बढ़िया हो गेलही एकदम इतना गर्मी पड़ैत रहले ह कि तनिको बारिश हो ज रहले न तऽ आदमीके राहत तनी मेले लगै छी तऽ और सब मम्मी उम्मी सभ ठीक हतन
हू ईस ठीक हइ
और पप्पा भाइ ईसभ सभ
हँ सब सभ ठीक हइ
आ मम्मी कहबनि तनि हमरासँ फोन करके बात करै लए ठीक हइ
ठीक
ह आ कहै ले कि आज तनी जाय केर ले रहै गाड़ी खरीदैके लेल पटना ठीक है
हँ कतेक कोन गाड़ी
खरीदबै चारे चक्का दू चक्का तऽ हइै दू दू गो घरमे दु चक्का ले के कथी करबै चार चक्का लेबै
अच्छा चारि चक्लेमे तऽ कतेकमे लेब
ओ ओ तऽ गेलाके बाद ने अभी तऽ कोनो कुछो कहैत छै कोनो कुछो कहैत छै एगो कोनो डिजाायर कहैत छै तऽ कोनो एक्सिव्यू कहैत छै तऽ कोनो थार कहैत छै आ सभ के तऽ अलग अलग न ही लेकिन सबस बड़का बात है कि जे बजट रहतेै ओहि मे ने काम करेके बच्चा सबके कहै के अनुसार थोड़े ने काम करबै
तऽ उएह कतेकके बजट हइ
बजट जाददा के न है बजट वह पन्द्रह से बीस के आसपासमे हइ
अच्छा कैश की फाइनेंस
आधा आधा अ्म कैश लेबै आ आधा फाइनेंस करबै
अच्छा
ह तऽ जैसेकि पन्द्रहसँ बीस ए चलते रखलियै हए कि अगर मानि लेली कि पन्द्रह मे न होते अग अच्छा तऽ अगर सोलह मे हो जेते सत्रह मे होते ऐसन थोड़ा ने ह एक दू आदमी पीछे हर जेते सन तऽ है न तब काह बार बार तऽ सान थोड़े ने खरीदै छीयै एक बेर खरीदा जाइ छी तऽ हो जाइ छै आ सभसँ बड़का बात हइ कि इनका छलाब ही के ही बच्चा सब सियान हो ग स्थित त छलाब ही के ही बड़का चलाबे करत तऽ सबके अनुसारे ने खरीदब य फेरो अथ क अपन ड्यूटीसभ जोतैए तऽ तनिका सेफ्टी रहै छै ने सभसँ बड़का बाद इतना गर्मी पड़ैत छै कि का बताउ गर्मी बहुत जादा हो गेल है आ बाइक उइकसँ ड्यूटी जायमे बड़ी परेशानी होइ छै बहुत धूप उप लगै छै तऽ एहि चलते अपन सोचली कि एगो खरीदा जेती घर मे तऽ एगो सामानो भए जेत तीरा आ आगे चलके इतना सारा काम हइ फेर न होतै तऽ ब बेटी उटी के शादी उदी करेके ही त फेर कहाँ से खरदतै चार पाँच साल मे तऽ ओकरो शा दी बिआाह करके हटाबीकके हइ सब काम खतम करैके हइ तऽ फेर ओ ओकरा देबै कि फेर अपना घर लए खरीदतै अइसन थोड़े ने होतै पहिले तऽ फेर ओकरा लेल सोचयके पड़तै च पाँच सालमे
हँ इहो बात हैइ
हँ तऽ इह चलते सोच मछली र के अपन अभी अपन खरीदा जेते तऽ फेर ओकर बियाह शादी खरीदबै करबै तऽ गेस्ट उस्ट मे कछु ने किुछु तऽ देबही के ने होतै आ यहाँ यहाँ है तऽ अपन ओहो चलतेै अपन ओहो सीख साख जेतै अपन पहिलहीं से चलबैत उलबैत रहतै तऽ बादमे ओकरा गिफ्ट करबै तऽ अपन अपन ओकरे नाम से करबै अपन ओहो चलेतै अपन ऑफिस उफिस जतै चला उला क करके
हँ ई सब ठीके हइ
हँ ओको अपल लगीए कत व र चाकरी ओकर होइ जतै तऽ अपन जे होतै से अपन करतै जेकरा जेकरा जे जे मन करतै सेरा सेरा ओ अपन अपन मनके काम करै जेतै हमरा मनसँ बच्चा सब थोड़े ने चलतै
हू
हँ तऽ अभी सोचली क ते एगो ले ले अयली अपन असे चलतै आ अइसन नहि रहलै कम्मो क लैतियै रहए दससँ नीचोँ क लैतियै रहए काहेकि ऑफिसे उफसिस नहि जाइके रहलै चाहे केन एन्ने ओन्ने घूमे जतिियै रह तऽदमी जैतियै रहऽ लेकिन अ छा एहि चलते लले ने ताकि आराम से चलते न मतलब आठ दस साल हमर अथि हइ कि आठ दस साल आरामसँ चलतै अपन जे होत ह से होत ह अपन काह की तनिका सब मजबूतो रहल हे न तऽ ठीक रहल ह आजकल जितना ने एन्ने ओन्ने आदमी सुनैत रहै छै एक्सीडेंट उक्सीडेंट ई ओ त तनिका मतलब मजबूत रहै छै गाड़ी ने तऽ ठीक रहै छै कि तनिका कछो एन्ने ओने भेबो केलक तऽ आदमी सेफ्टी क से रहलक हालकि ओ तऽ कोइ कोइ नहि जानै छै कि ककरा कथी लिखल। है न लिखल हे लेकिन हमर जहाँ तक सोच ह कि तनिका खरिदतै तऽ तनिका निमने खरिदतै तनिका मजबूते गाड़ी खरीदतै तऽ ठीक रहतै कि
हँ ठीक हइ
हूँ
गाड़ीके कलर कोन कोन चाही
अ्म अइसन मतलब ज्यादा कुछ न हइ डिमान्ड सबके या तऽ गाड़ी तऽ ध हमरा त तऽ दुइयो कलर अच्छा लागल या तऽ ब्लैक नहि तऽ ब्लू वहाइट कलर गाड़ी मे न बड़ी ह लाइट एकदम डार्क ब्लू नहि होइ छै नेवी ब्लू ओ ठीक लागै छै हमरा तऽ ब्लैक हमरा अच्छा लागैत हमरा व्हाइट उतना न अच्छा लागले दोसरका बात है कि व्हाइट के बड़ी साफ उफ करे के पड़ै छै आओर हमरा कोइ चीज गन्दा रहलै तऽ हमरा बिल्कुल पसन्द नहि पड़लै सब बच्चासभ साफ उफ नहि करतै इहो नहि करथिन तऽ हमरा ऐसे एगो तऽ गाड़िो खरीदम ऊपरसँ हमरा गुस्सो अबैत रहत तऽ हम अइसन कामे ने करैके चाहील हम काम अइसन करैके चाहली जैसे हमरा आगे चलि कऽ कोइ परेशानी नहि रहु रहुआ के कहहिल
हम तो बोलबगे चलू तक कीन दे ले
तऽड़ौलाा मतलब की सोचै कि कथी खरीदियै कितना तक खरीदियै रोड़ा मतलब दिमागमे है कछ रोड़ा एकरा त गाड़ी घोड़ा के ज्यादा अथी है रौरा त तुरंते खरीदायले रहलक र त रोड़ा बतेति की कौन गाड़ी ठीक होती
दस से पंन्द्रह लाख के बीचमे लेम तऽ क्रेटा ले सकलियै हऽ ब्रेजा ले सकलियै हऽ आ ओकरासँ ऊपर जायब त थार लेलहुँ चाहे नयका सेवन एक्सो निकलै हँ ओ ले लूँ
थार उर न लेबै थार ए चलते न लेबै कि हमरा थार मतलब ऐसन ना है कि कोई खराब गाड़ी है लेकिन तनिका से थार में न फैमिली उमली के साथ चलैमे हमरा सही न बुझाले सब ओ लयकेे विक चलालेए
थारके नयकालला जे वेरियन्ट निकललै ओहिमे पाँच गो अथि हइ लम्बा चौड़ा गाड़ी हइ हुनका
तऽ ओ लम्बा चौड़ा से न हम कहैले मतलब एगो होलै न कि तनिका सा फैमिली उमली के साथ जाउ तनिका ढ़ग के गाड़ीसँ जाउ तनिका ईसभ लड़का उड़िका ला ई सब ठीक है गाड़ी गाड़ी कोइ खराब न है गाड़ी त अच्छा लगै छै मजबूतो लगै छै सामने स देखै उखैमे लेकिन तनिका ओसभ लैकेए फैकयके लेल ठीक यए हमरा ने ठीक लगैए कि मतलब आ ओ सब जाउ से की
अच्छा इहो बात छै
फैमिलीयर गाड़ी चाही हमरा त फैमिलीयर गाड़ी मे कोन गाड़ी सब से बढ़िया रहतेै
सेवेन एक्सो ले सकलियै यऽ
त ओकर त ज्यादा दाम भाग जाइथिन न
उ टॉप लेन जाय मे त चौबीस से बत्तीस लाख के बीच पड़ी य मिड वाला वेरियंट ले त बीस लाख मे आ जाइ
तऽ मतलब तऽ ओ टॉपमे एहिमे कोन कथी कथी अन्तर हइ की अन्तर हइ
टॉ देखू टॉपोवला जे होइ छै ने ओहोमे तनिकासँ सनरूप तनिका बड़ द देलक आतनका साउंड सिस्टम निमन द देलक क्रूज कन्ट्रोल ईसभ दे देलक इहे सब रहै छै ऑटोमैटिक हो गेलै गाड़ी क्लच व्लच की कोनो टेंशन ने आ मीटवलामे होलै कि गाड़ी मेनुअल हइ तनिका छोटसन रूप इहस
आ मतलब अथि जे है कथि कहे छै कि उ जैस कि दुन्नू के कैपेसिटी वगैरा ईस कथी हइ सेमे हइ कि अलग अलग
चौबीस सीशी के दुनू के इंजन होतै
आ मत दुनूके कैपटी स सेमे है
हँ दुनू कैपिसिटी सेम है
ओ त कहैले कि त मतलब ओ खाली देखावा के लेल ओकर ज्यादा मतलब दाम हो गेल हइ
न ओकरा मे ई बात है कि जैसे छोट उट गाड़ी होलै डिजार उजार मान खुदा ने खासता कहियो एक्सीडेंटो होलै त दिजायर डिजारवला जे होतै न
हूँ हूँ हेलो
जे डिजायरवला होतै ओकरा गाड़ीके उप ऊपर गाड़ी चढ़ जेतै लेकिन रौड़ कुछो न होय
ओ तऽ मतलब जैसेकि सेफ्टी परर्पस से ओ बढ़ियां है गाड़ी है न
हँ सेफ
मतलब है लग सहहिए न आ
हँ सेफ्टियो मे सेफ्टियो मे निम्मन हइ उ तनिका ऊँचो गाड़ी हइ से अच्छो लगै छै देखैमे
ह ओ त मतलब नहि एगो देखली रह एगो आदमी के देखली ने वीडियो देखली कि दूर के सफर करै छै तऽ ओ की करे रहे कि ओहि पर बिछौना उछौना अपन गद्दा उद्दा बिछा लै चल गेलै ई सामने से कहि देथिन कि तोरा मन बढ़ल जाय हे तो अथी एकदम भागल जाइ हे तबीसँ पचीस अ्तीसपर जाय लगलै तऽ इहे ओ बोलै हथिन उएह हँसे लगलीहे जानबे करैली कि पैसा तऽ हिनके देबेके है तब फेरू हमरा हँ हमरा केतना हम त वही बहुत मदद करबै हिनका त वही छह सात लाख करबै ओहिसँ ज्यादा हम कहाँसँ करबै तऽ ओहि लए खिसियाइ हथिन कि न बीच से ऊपर नहि बढ़ैके ही अच्छा बीस तक में कोन बढ़िआं गाड़ी हो जेत हमरो हमरा शुरू सँ ने एक्स यू वी सेवेन हंड्रेड हमरा बड़ी पसन्द रहल एकरा काहेकी एगो हमरा हथिन रिलेशन में कमनी जी तऽ हुनका देखलियनि रहए पे अथिी ईवला इहवला लेलथिन रहए अपन हसबैंडके लेल त हुनका देखय लेकिन जब भी बाहर आ ह बाहर रहल हथिन तऽ जब भी ओ आबल हथिन ने गाँवमे त एकदम बढ़िया समे गद्दा उद्दा लगा लेली खूब बढ़िया आ सभ व्यक्ति आरामसँ अपन एकाएकी कऽ कऽ चलयली आ पीछे अपन दू गो तीन गो आदमी सुति रहलक एकदम आ मतलब गाड़ीके हाइटो हइ मतलब बैठलो पर गाड़ीमे सर उर नहि सटै छै
हँ गाड़ी एसी भी नहि
ह आ सूतिो जाइ छ लोग ने तऽ एकदम पूरा पयर फैलााके नहि कि पएर उर मोड़ करके सुतैके पड़ैत हइ अइसन किछु नहि छै आ हुनकरे गोतनी लेलथिन थार तऽ हुनका देखली उआ लथि त ओ हुनका बड़ी परेशानी होइ छै एक त ओ छोट अथी हो जाइ छै पैर भी मोड़े के पड़ै छै आ ऊपरो सर मे लगे लगै छै काहेकि ओकर सीट ऊंचा न होले गाड़ी लम्बा हाइ लेकिन सीट ऊँचा हो ली
थार थार ओकरा लागै जेकरा एन्ने ओने घूमैके शौक हूक हइ जकरा पहाड़ उहाड़पर जायके शौक हइ जकरा घरकेने रो रोड निमन न हैस
हँ त उएह बात हइ ने हमरा सभके त यहाँ ऑफिस टाइमे चलाबय उलाबयके हइ त हमसब कहैला ओ उथारली आ सभसँ बड़का बात हइ कि लेबोननो कर देथिन ई लोकके ऑफिस जे है उ अथी है बड़ोड़ मतलब जानबे करैले कैसे नौकरी ऑफिस मे ओ सब जेथिन त थोड़ा सा इमेज उमेज पर मतलब समझ सकली है कि हम कथी कहेके चाहीले
देखू जेकरा जे जेकर जे सोच जेकर जे सोच अब लेबयवला तऽ थारे लैत छै चाहे जकरा लेबयके ह ओ स्कारर््पियो लेतै जकरा अथि लेब म होतै से लेतै जकर जे गाड़ी जेकरा ज ई लोकके माइंडसट बनल है कि थारसभ जे होइ छै क्रिमिनलसभ होइ छै उएहसभ चढ़ै छै ई बात सही थोड़ी ने हइ
नहि अइस ई बात नहि हइ लेकिन अथि अच्छा तऽ सोचयली ने कि देखयली कि जा पसन्द पड़लाके बाद लेकिन इनकर मतलब ाारो लेबै तऽ तऽ अच्छा लेैऽ ओहो पचीस छब्बीस तक तऽहुँचए ने जेतै
नहि थार मतलब टॉपसँ एक वैरिएन्ट नहिीक छै